ओ
नमस्कार
नमस्कार
की हाल चाल छै
ठीक छै अपन बताही
हमरो ठीक छै बाल बच्चा सब नीके यै ने
हँ सब नीके छै अपन बच्चा सबके बारेमे बतैयौ
हमर बच्चा सब बहुत बदमाश भऽ गेलनि या
किया कि केलकौ
छुट्टीमे घुट्ठी तोड़तै हमर
कथि
छुट्टिमे गुट्ठी तोड़तै
कहिया से छुट्टी छौ
एक तारीखसँ एक तारीख से की काल्हिये लास्ट परीक्षा छियै
काल्हि परीक्षा दू के छुट्टी शुरू
हँ
अच्छा ई कॉल ई होइ छौ ओ काउंट होइ छौ
हँ एक बार नहि लागलै तऽ जीरो सेकेंड लिखा गेलै लेकिन और केने रहियै ने ओकरा हँ हँ
ओहै न
ह्म मोन सब ठीक भेलौ
हँ ठीक छै कनि हमरा लम्बा चलै छै ठीक
और कहीं ने
मौसम केहेन छौ ओमहर
वर्षा होइ छै
आइ तऽ एतहु गरमी कम छै जते रहै छलै ओहि हिसाबसँ तऽ कम छै गर्मी
आब लोक परेशान भए गेलै वर्षा से
हँ तऽ तू सब बर्षा से परेशान छिही हम ओ लेकिन ई छै ने आइ कनि आइ कनि कम धूप भेलै ओ जरूरी नै छै काल्हि ओ रहतै काल्हि काल्हि मंगल छियै
हूँ
पंडित सुन्दरकाण्ड के पाठ करबै तऽ ओइमे गर्मी हेबेटा करतै हम बुझै छियै ना
हूँ
मा से बात भेल छलौ
माँ सँ नै भेलइ हन बात
ओ ओ तऽ तोहर ई परीक्षा अथी सब कॉपी सब जाँच
होते रही नै नै कॉपी के बंडल बंडल एनाहिते पड़ल छै
छुट्टीमे करबै चेक
हँ उहे कहलिऔ छुटीमे चेक कऽ लिहे स्कुल जेबही न?
इसकुल किया जेबै।
अच्छा तोरो सबके तऽ छुट्टी भऽ जेतौ हँ। ओ हँ हँ ओहे दिमाग से उतरि गेलै ओहे न हँ कि कि
एक महीना आब ककरो केओ मुँह नै देखतै सब घरमे रहिहें
ककरो मतलब स्कूल स्कूल वला लोक के हे नऽ
हँ तऽ केना नै रहतै
मतलब भरि साल तऽ देखते रहै छीही एक महीना शान्तिसँ रह बिना देखने हँ एगो आदतो तऽ भऽ जाइ छै नै कोनो चीज के स्कुले आर जायके एगो रे मतलब अनुशासित लाइफ भऽ जाइत छै न लोकके
हँ हँ तै दुआरे न मतलब ओ हँ बच्चा सबके जे पढ़ाइ लिखाइ मतलब खतम नइ मतलब होइते होइते न जे जॉब जे पकड़ि लै छैय ओकरा दू चारि साल नौकरी रगड़ि कऽ करयके चाही बुझलीहि।
हँ
की होइ छैय ओकर सबके जिन्दगी ने मने एगो रूटीन बनि जाइ छैय।
हं
आ नइ देखहि ई बात सही छैय एखने तू इसकुल जाइ छिही त एगो अपन दिन चर्या बनल छौ न उठै के काम करै के सारा चीज के आ उ हटि जाइ छैय तऽ उ फेरो भऽ जाइ छैय ठीक छैय उठबे करबै करबे करबै। नइ ई सब चलैत रहै छैय। ओ कनि सुस्त हो जाइ छैय, आ छैय जे हमरा एते टाइम मे तऽ जाइय के छैय। तऽ करनाइए छैय।
हूं हूं हूं
हँ
की
आउर सब ठीक छौ?
ओर सब ठीक छैय।
अनुपम के लागय छैय गे कॉल?
नहि ओकर भए गेलै ओकरा से हमरा चारि गो कॉल।
तोड़ा ने भऽ गेलौ फेर ओकरा दोसरके लगलै।
नहि ओकरा कहलकै ने हमरा नहि होइए तऽ हम ओकरा कहलियै जे हम तोरा स्क्रीन शेयर कए कऽ देखा देबौ जे एना करैके छैय। लेकिन ओकरा पास समय नहि छैय उ कहै जखन करै छैय तखनो दोस्ते यार के संघे रहै। रहै छैय हम कहलियै जे बाबू रे एना नहि होइ छैय कोनो काज पर मने एकरा सब के कंसीटेंसी नइ छैय ना।
लेकिन हम तऽ चाहतो छियै तऽ हमरा नहि होइ छैय। ओ रिफ्रेश करैला कहै छैय न। तऽ करबो करै छियै तऽ कहाँ
तऽ ग्रुपमे मैसेज करियौ न
बहुत लोक करै छै सभके तऽ उएह प्रॉब्लम देखै छियै
लेकिन हमरो यू पी आई बैंक अकाउंट वला ऑप्शन नहि खुलै छै एखन तक
ओ एपे मे किछु हेतै दिक्कत ब
भऽ स भऽ सकै छैय।
ओर ईहो त तो आरो कमाओ के कम से कम एप इंस्टॉल कऽ दीतै। अनुपमके कले न छैय।
नहि हमरा काहिल रविवार रहे न ह काहिल बहुत काम भऽ जाय बड बाप रे बाप आ ओहो रहै चाचीजीक।
ह्म ह्म
तऽ एकत रातिमे दाह संस्कार नहि भेलै भोरमे कलके दाह संस्कार प्रत्य क दिन गाँवमे बड्ड वर्षा होइत रहय
ह्म
तऽ भोरे भोर नहि ल गेलै देरी से ल गेलै नओ बजे दस बजे आ तू बूइझ जेबही जे आब राइत ने हं मने इ आदत भ बहुत बहुत छ बजे तक बिछौना पर लेटल रहै छी तकर बाद से हमरा सब मने इच्छे नहि होइ छै कते लेटियै कते पड़ल रहियै छओ बाजलै सात बाजलै परेशान भए गेलै लेटल लेटल तकर बादसँ चएके सभटा कपड़ा धोलियै आ माँ कहलखिन जे नहि बर्तन उर्तनो छो अहां एतै सबसँ पहिले नहि धुएते मने पहिले ओकरा घरमे धोआएके चाहै छै सब
ह्म ह्म
आ बर्तन मतलब करय काज हेतै केना जा कर ला लास उठतै नहि मतलब डेड बॉडी उठ ते नहि जा तक ता तक
ओहो भऽ जाइ छै ह हमर पहिले ओम्हर होइ होसभ छै ने एतत
हँ तऽ ओएह सब करैत करैत फेर तकर बादसँ कपड़ाँ पूँजी कपड़े धोअ लागलै बहुत य कपड़ा सबटा छतपर देलियै
तऽ एहिमे सबड़ा ोड़े ने ग एते कपड़ा नहि धुअल जाइ छै
अरे हामरा किछो कपड़ा नहि य हमर सभके जे एक हफ्ताके जमा रहै छै हमर बाल बच्चाके हम रोज नहि धोइ छियै संडे संडे के ओ छोड़ हटा धोइ देलियै आ तकर बाद से ओ सभटा धोइ लेलियै तकर बाद माँ झा रु हम सभटा बर्तन माँजलियै फेर माँ झाड़ू लगेलथिन हम पोछा लगेलियै
त नहा धो क धिया पुता सब चुरा दही खेल क‌इ हम रोटी बनेलियय दिनमे रोटीये सबजी बनेलीयय।
अरे कहतौ लोक रोटिये खाय छैय आ द मतलब एतऽ देखबो जेहन देश ओहन भेस एतऽ तऽ भाते बनतौ। लोको दऽ देतौ अगल बगलके तऽ भाते
तब लोक खाय छै
देखियौ इहो सब तऽ समयक साथ बदलल जाइ छै आ उपाय नहि छै की करत तै लोक आब देख स्क्ग कहै छलखिन य कहलखिन हमर दाढी़ बढ़ल यए हमरा आ कॉन्फ्रेंस मे जायके यऽ मीटिंग मे जायके यऽ डी सी संगे हम हुं दाढ़ी बत्तू जेना एक दाढ़ी नहि पूरा होइ छै हुनका बेचारा के कहै छथिन फ फसलो रह पूरा रहते एमहर से एमहर भाय कनि कनि बढ़ जाय मीया जकां बतू बतू जेना भरि जाइ या ई बत ब तब ई कतय जाइये डी सी ई मिटिंग छी हमर लोक सभ दस गो पूछि देत हमरा
हँ तऽ आब एना थोड़े होइ छै समय अनुसार
तऽ तऽ ई उ तऽ कटबैए ने पड़तै आ बाल बच्चाके नह बढ़ल छै के तऽ ओकरा सभके तऽ स्कूल में त चेक होइ छैय नाखून।
ह
कहि दै छैय नाखुन काटी के आऊ।
हँ अगे दस मिनट तऽ भऽ गेलहुँ।
ह एगारह मिनट हुव दै छीयय।
दसे मिनट त कोन दस मिनट या ग्यारह मिनट
दससँ बारह मिनट। कहने छैय दससँ बारह मिनट।
हँ तऽ एगारह मिनट भ जेतौ तऽ कॉल कट करिहे। सभ मीट अपने मुने भऽ जाय छौ।
ओ
अपने मने भऽ जाय छैय।
ठीके छैय त।
ठीक छैय राखय छियव की।